हलो
की हाल चाल अ छी बहुत दिन बाद य फेर
नहि
परिवार मे सब ठीन ठीक न ठीक छै तोह बता अह सुना परिवार मे सब ठीक छथिने
हँ भगवानक कृपा सब कुशल अछि अहाँके घरमे सभ गोटे स्वस्थ छथि
हँ सब ठीक छथि अभी तऽ गर्मी बहुत बढ़ि गेल छी दिनमे बाहर निकल निकल तुलनाइ कठिन भए जाइत अछि सही कलह कलू एह मौसम ने खूब हू ओर बत
खूब पानी पियत अ बिलकुल अ आइ काल को की काज मे व्यस्त छी
हूं
ऊं
बिलकुल हँ आइ कल
काम मे व्यस् छी
हम तऽ प्रतियोगिता परीक्षाके तैयारी क रहल छी प्रतिदिन नियमित रूपसँ पढ़ाइ करैत छी समय के सही उपयोग करबाक प्रयास रहैत अछि दिन भर पड़ैत अछि फेर रात मे आए छे ओइजा से फिर ओजे खाना खाइ त फिर पढ़ब
ई तऽ बहुत नीक बात अछि मेहनती के फल अवश्य भेटैत अछि कोन कोन विषय पढ अछी
पढ़े बढ़े हिन्दी साहित्य मैथिली साहित्य इतिहास राजनीति विज्ञान आ स समान्य अध्ययन पढ़ते छी सगइ समाचार पत्र सेहो पढ़ते छी जैसे समसमायिक घटनाक जानकारी रहय
बहुत बढ़िआ हम सेहो सोचि रहल छी जे नियमित अध्ययन शुरू करी बिना अनुशासन सफलता कठिन होइत अछि
सही कहलु यदि प्रतिदिन थोड़ेके समय सेहो मन लगा के पढ़ल जाय तऽ अवश्य लाभ होय छी अवश्य लाभ होइत अछि
पढ़ाई के अतरिक यहाँ कोनो शौक राखल छी
आ हँ पुस्तक पढ़ब कवितो लिख लेहब और संगीत सुनब कबो कबो मन बजे फिल्मो देखलेब करती बहुत पसन्द करते छियै छुट्टीे के दिन कनको कोनो बाग बगीचा आसपास पार्क उर्क जी म उम और भी अगल अगल छीए सेहो जाय छी घुम लेल छी
हमरो खेल कूद बहुत नीक लागै अछि सांझक समय मित्र संघक बैठ बैडमिंटन खेलत छी एकरा से शरीर स्वस्थ रहे अछि आ मन सेहो प्रसन रहै अछी थोड़ा बहुत चुगली भी करलिय अछि
नहि नहि ठीक है सब जरूरी अछैे स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मन के निवास होयते पढ़ाई के संग संगगे व्यायाम शौक सब करत चुगलियो करै से सब बैठ निमन खुश रहऽ छी खुश रहऽ छी
ऊं छी दस मिनट तक बात करै अछि तऽ धीरे धीरे बात करै छी
अच्छा के ई बात करै छियछ देख सब कमे सब बतियोर आबि जाइ छै ततऽ
बोलैछ बोलै आगे बोले छै
घर मे सब नीक छी मम्मी पापा भाय बहिन कुल खन्दान सब ठीक छी
सब नीक अछि सेब नीक अछि अहाँके गाम मे आब की की पर परिवर्तन भेल अछि
बहुतिन अब तो नया नया प्रोग्रेस देखे के मिलल
अरे देख लै छी देख लै छी ओकर बाद बोल छै अरे देख लै छी ओकर बाद बोलै छी न
हूं विद्यालय नव कथा निर्माण भेल अछि
हूं
हूं हूं इ तऽ मिलै नै अछि अस्पतालो मे सेहो कछु
सुविधा बढ़ छै हँ सब जगह अस्पताल मे सुविधा बढ़थी लोक सब स्वच्छ के प्रति पहिन से बेसी जागरूक भेल छथि है न ई सुनि
सुनि बहुत, हूॅं-हूॅं
भेल यदि गामक विकास होइत रहत तऽ लोग सबके शहर जायवाक आवश्यकता कम पड़त सभे धऽके काम-धाम करीके बाल-बच्चाके सब ठीक से राख नीक से रखैत पढ़ाइ-लिखाइ, खाइत-पीहित घुमैत-फिरथि लोग अपन मा लोग लोग लोग अ अपन लोग अपन मायके जाएके शिकायत ना करिते छी सब अपने घर परिवारमे खुश रहैत अछि
हँ सरकार योजना संग से जन सहयोग सेहो आवश्यक अछि सब गोटे अपन जिम्मेदीरी निभायत तऽ समाज आ देश दुनू उन्नति करत
ई बात ठीके अछि। समाज आ देश दुनू उन्नति करत जे सबगोटे अपन जिम्मेदारी निभायत तऽ कहाँ जे सब अपन गोटे सब आपन आपनमे व्यस्ते अछि
क लै सब काम कोइ कोनो
सही बात सही बात। परिवार पर्यावरणके संरक्षण से बहुत जरुरी अछि। सबएके पेड़ उड़ पेड़-पौधा लगाइ अछि अधिकांश अधिक गाछ लगाब चाही पानी पड़ैय बजाज चाही लेकिन कोइ एहि सब चीजमे ध्याने पानी नलका खोल दै छी पानि गिरत रहै पानि रहै आ गर्मी अतै तऽ नल नहि गरम पानी से नइ नहाय तुरंत मोटर ऑन कै के आ
हँ आ ठीक हाजी हम अपन घरमे अपन घरमे भी इहे इहे चाल-ढाल अछि। प्रकृतिके रक्षा करब हमर सबके कर्तव्य अछि लेकिन कोइ कहाँ समझ रहत अछि सभनके कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज चाही और वातावरण ओ सब खराब करतऽ अछि हेलो हेलो हेलो बहुत देर भल गेल।
हलो
कहाँ गेल अछि?
रे हम कहाँ गेले अछि, खुदे भाग गे छै हम कहाँ गेल?
नइ छी गाम एथे छी
कहत रहीं की सरकारके सब योजना गाममे पहुँचल रहैत की नाहिं?
हँ तऽ गाँंव गाँंव सब योजना पहुँचल अछि
देखे छै बाल बच्चनके पढ़ाबैके बहुत जरुरी होइ छै सभे पढ़े लिखै तबे आगे बढ़ पाइत नाहि तऽ बहुत दुनिया देस खराब होइ गेल, बिना पढ़े-लिखे कोइके नाहि हो सब लोग खाना परेशान है इह उहर करत छै कुछ न बदलाव रहै
हॅं, सही
अगर जे बच्चन पढ़ लेते
हँ तऽ नीमन बा, उ कुछ कछु नोक री-सोकरी लग जाइ अछि नहि अपन के गरत कहाँ कहै छै कभी
समरो से महसूस होइ अच्छी कु छु संघर्ष करे के संघर्ष कैके पढ़ि ले जाइ त ठीक हो जाइ छै तकी नहि तऽ बाहर जाएके क तू बाल बच्चन दूर तूहो दूर जे अब उन्ने परेशान होइत रहे और तू एने हेहर अकेले परसान अकेल गील की करै छी
हूँ सही बात
आर पर्बत बढिया विकल्प बढ़िया विकल्प अछि बट ओहरो बहुत लोग कहत है कि हम पहाड़ पर्वत मे छै अरे पहाड़ो पर्वत कै दिन नीक लागी
लाग नीक नहि लाग
प पाँच दस दिना ठीक आछि उस उके बाद सब
हमरो हमरो मन करतेै ककरो पहाड़ी पर्वत चलि जाइ छी बट घूम ही बदली नइ ई नहि कि जाइ के वजह बस जाइ छै जाइ छै फिर आ जाय वापस बाद
कुछ जगह बसन लायक होबे नऽ करत सब हूँ
एहेन बाद होइ हमरो कममा एकठे हमरो कममा कराय दै छै ठीक है न
जरूर जरूर आपन के हम सब आपने लोग है न
हूँ
कइ नहि करा छी
हूँ कराय देय छी तब दूनू उ हूँ
हूँ दस मिनट दस मिनट हो हो गेल छै
ह
हँ
हो रहल छी बात होत रहे बात होत रहेते त ठीक है तब और सब बढ़िया
हूँ हूँ अब अबके हमके हँ सब बढ़िया सब बढ़िया ठीक ठीक छै शुभरात्रि अपन ध्यान रखब
रुके छै अरे शुभ राति त होइ जेतै नू रुको नीक छै रुको नीक छै रुको हम ई कहत रहेै कि चलऽ जब समय नही रहे त का बतियाइ छै वैसे सब ठीक है छै चलल जाय तब आपन आपन आ अपन अपन काम दाम नीक करे बजे सब ठीके छै की खराब आज के समय सब ठीक ह चल छै तब तो रखैत ही तब फोनमा
ठीक छै ठीक छै फिर मिलल जाइ छै